ह बौआ।
हँ कि भऽ रहल छै।
हैं किछु नहि भऽ रहल छै एखन चाय पानि भेलैए बौआइये।
पानि भेलैया आ भोर से खाना पीना नहि भेलैया
नहि खाना पीना कनि लेटसँ होइत छै सतुआ पिलहुँ हे एक गिलास।
सुतआ पिलो ये बनलैएा कि नहि
ह तरकारी बनेलियै। भात नहि बनेलियै भात ठंडा जाय छै तऽ हमरा नहि नीक लगैय गर्मे गर्म ह नहि सोहारी नहि बनेबै भाते बनेबै कनि आई अथी कयने छलियै मुनगा के।
भात अच्छा मुनगा बनल छलै ए मुनगा तऽ बड़ नीक लगै छै खायमे
ह काकी दऽ काकी दऽ गेल छलखिन कनि।
खिजजा खिज्जा खिज्जा वाला मुनगा होई छै तऽ खाय मे एकदम सरसो सरसो लहसुन पीस के बड़ा नीक लगे छै एकदम माछ जका चटगर से बनाऊ आ खूब के खाउ आ बच्चा सब खाइत तऽ नय हैत
बच्चा सब नइ खेते ने नय नय ओकरा सब लए अलू के भूजि देबै दूटा
अलू भूजल छै बनल किए की बच्चा सभके ईसभ देश ईसभ गाँव घरके खेनाइ नय न पसन्द होइ छै ने
ओ सब कयान गेले ओकरा सब आलू भुजबे
ओसभ आलू भुजिया भूजल खेतै आ सोहारी
हँ आ देखियौ ने ओह अंगना से दीदियो दऽ गेलखिन खिन कनि पटुओ साग दऽ गेलखिन हेँ आ बौ आब हँ
चोखा तऽ बड़ नीक लगै छै
आब ओ काल्ह बनेबे आइ तऽ आब ओ देखियौ ने मुनगा बना ले
तऽ राइते मे बनेने रही दाइल भस पटुआ साग भात च
अहाँ सब दीसा भेटैया
करइल भऽ रहल हअ कूब हमरा सबके जसन खूब भेटै छै बीस रुपआ तीस रुपए किलो भते भेटै छै एतऽ तऽ करैल भरने रही साग उ मे चोखा पर करैेलो भड़ा नीक लगे छै गाउँ मे
आ हँ हँ ओ तऽ फेर बइच जाइ छै तऽ रोटियो संगे अपन खा लिअ सोहारी से
बना ओहियो पर चेल जाय छै करे एक बेर भइर के धऽ दियौ तऽ अहाँ के कते दिन चलत
हँ दू दिन तऽ छै हँ चले चले जाइ छियै हँ ओ नइ अरआइ छै ने बंकी तरकारी तऽ अरआ जाइ छै
तीत अकत रहे छै ताहि दुआरे बुझाई या नय रुाई छै
नय अरुआइ छै एखन आम द क बनेने रही ने कि आमेल द क
नय नय आम दऽ कऽ एखन तऽ आमके महीना हइ कि नय आम देलहा तऽ नीक लगै छै ने आम देलहा तऽ बेसी चटगर बुझााय छै कि नै आ बन आमिलदेलह नबहो देेल टेस्टीन ओहन बढ़िआँ नइ होइ छै एखन हँ कलकतिये छै एखन काँचे रहे छै कि बंकी आम तऽ पाएक गेल सबटा बाँकी आम अहाँ के सरही त हेत नय कोनो काजक ओहो पाकि जाइ छै अन्ने रहि ओहि दिना सरही रखले रखले ओ फिर पाइक गेल सरही आम तऽ आब कलकतिए पीस कऽ दै छियै
रहै छै तखने नीक लगै छै ब सोन वला रहै छै ने तऽ कोनो काज नइ रहइ छै
शुरुए मे बढ़िया काँच रहे छै ने बहुत शुरुए शुरुए मे पाइक जाइ छै सरही सरही कहाँ भेटत एखन
हम तऽ सरही के सबटा के अचारे बना देलियै खले बट की
चारो अचार आमिल आमिल धऽ दियौ ओकरा सुखल क साल भैर आमिल धऽ देबै काटि कऽ तऽ साल भैर चलत आ जे मोन होइया जेइमे साग मे दियौ आ अरकंजमे दियौ अहाँ जाहि बेर सरिसोवला चीज बनाउ ओहिमे दऽ दियौ अहाँ एक नम्बर चलैत छै
हँ जरूरते ने हम नय खरीदेै छी बौआ ऐमचू तमचूड़ हँ
तु देशी विदेशी सी वाला लोक किया खरीदत ग ई आमिल जहन आमिल से काम चैन जेते ग तऽ ई बाजार वला किया लेते लोक
छै नीक जकाँ एक दिना कनि कम फड़े छै तऽ हम अपन बनेलौ आ ओकरा ताकूत करैत रहलौ सुखबैत
ऐ ओ तऽ एहन रौदमे ने ओ खिलल खिलल बढ़ियां बढ़ियां ओ कारियो नै होइ छै
हँ नै आ कतेक केँ कारी भऽ जाइत छै ने तऽ ओ नै नीक लगैत रहै छै देख हमर
रौद जे नै लगै छै ने तैय दुआरे कारी भऽ जाइ छै आ ओ
हमर काकी हमर काकी छथिन ओ हँ रौद नै लगबै छथिन कि की ओ कारी कोयला जकाँ लगैत रहे छै देख मे
आ ओइम किया कारी भऽ जाय छै ओ कोयला वला रहे छै छै अन्दर मे नै रहे छै कोइली ओ काट केे ध दय छथिन तैय कारी भऽ जाइत हेतै न तऽ ओना किया कारी हेतै ते ओ जे निकाल कऽ देथिन तऽ नै कारी हेतैन
हँ नै तऽ दू दू साल चले छै दू साल तऽ चलबे करे छै
हँ आब जे सुखाब कि नै ओ ह कोइली निकाल कऽ सुखायब तऽ एकदम लाल लाल से होयत बड़ी सेहंतगर रहै छै
हँ आम अहाँ बनेलौ हँ अचार कि नै
कहाँ हम कहाँ बनेलौ ह अचार हम नै बनेलौ ह अचार किछो नै बनेलौ हन हम आमिल बना पेलौ ना अचार बना पेलो हमरा सुखबहै कऽ जगह नै छले ने तें हम नै बनैलों रौद नै अबैत हमरा अंगना में
लऽ जायब हमरा स लऽ जायब हम देब कनि देब बौआये हम अहाँ केँ लऽ जैब
ठीक छै तहन तऽ हमरा साग बथुआ साग जे होइ छै गहूँम केँ टाइम में तऽ बथुआ में डाले ला किछ चाही की ने ओइ टाइम में तऽ किछो नै रहै छै केँ अमिले चाही और की चाही देब कनी ठीक छै तहन तऽ हम कहै छलियै कि जे एहि बेर बथुआ
भेजबै अखन कनि दिन में भेजबै न कनि हमर केरा छै एकटा अथी भऽ
केरा केँ घोड़ अच्छा अच्छा पाकय वला छै कि सब्जी वला नै ऐछ सब्जी वला बड़ नीक लगे छै ओकर सबजी
नै कहलु है दू हता दऽ देब अहुँ
पकलाहा वला तऽ नै नीक लगे छै पकला ओते बढ़िया न नै लगेया सब्जी वाल बड नीक लगे छै सब्जी के
हँ तऽ हँ तऽ सब्जिए वला तऽ असगोरे कतेक खेबै हम
भुजियो बड़ नीक लग आ केरा नै केरा केँ अहाँ केँ चटनियो बड़ नीक लगै छै चटनी बहुत नीक लगै छै हँ ओहो ओकरो केँ ओकरो चटनी खेने छी की ओकरो चटनी खेने छी छी हम केरा केँ छिल्का केँ हँ ओ खोइचा कऽ पीस कऽ जे ओहिमे आमिल तामिल धऽ दियऔ ओहिमे खटाई धऽ दियऔ खटाई द के बड नीक लगै छै ओकर चटनी बड नीक बहुत मजेदार रहै छै खाय में
आ हुनका अंगना गेल रहिये पूजा केँ हकार पुर गेल रहिये हुनका अंगना जा अहाँ नहि गेलियै
कहाँ गेलियै हमरा तऽ फुरसते भेटत तहन ने धान गहूँम सुखबायत
हम गेलियै लेट सँ गेलियै आरती के टाइम होइत रहै ने तखन गेलियै हन आब नहि जतियै तखने कहितथिन क हँ से नहि य आर रखने पहिले से बजतथिन न नहि बजै छथिन बौआ ओ सभ हा
लोक सबेर सकाल कहलक तहन लोक ओहि हिसाब सँ अप्पन तैयार भेल केलक गेलक आब कहन अहाँ आउ तऽ केना गेल हेतै हँ सभटा भऽ गेल पर में तखन कहबै कि अहाँ आउ हमरा घोर भैया केना आब हम अहाँ के घोर हमरा टाइम मिलत तखन की ने फुरसतो तऽ हुए
ता अप्पन कनिक कहलियै कि जे आब कहल केना तऽ केना नहि जइयै बड़का जेठका ब तऽ भऽ एलियै तऽ हा
बात छै। कि टाइम लोक के भेटतै तऽ जखन चलि गेलहुँ नीक केलहुँ की
हा तऽ हुनका अंगना में तऽ नहि हम तऽ एनि आइ तक चाय
नहि पी नहि नहि कनिया मनिया केना पी लेब ओतऽ आ कनिया लोक एखने आ कनिया मनिया छियै ओहि घोर में की ले हखने कहते जे एले हमरा घोर में केओ फल्लाँ के कनिआँ हमरा घोर में चायओ पीलखिन हेँ हमरा घोर में पानिो पिलखिन हे गाँव घोर में इ सभ चीज न नीक लगे छै। कनिया मनिया ककरो घोर में चाय पानि पीब करतै ग
कागज मंगलहुँ कहलहुँ हमरा अहिमें कनि चौराठा पर सऽ हाथ दऽ हँ एगो हँ एकटा कप मे कप कपो देबऽ ले जाय के छै। नहि कहाँ लेट सँ कहलैत न तऽ केना व्रत करितौ बौआ हाँ बुझबे नहि केलियै सााँझक उखड़हा में कहलखिन
आ छलैये उपास भऽ जइत तऽ तऽ एहे जेहे पुण भेटते भैया फल भेटते किछो हा आ कहाँ नहि कहाँ दनि सुनी कहाँ दनि सुनितो होय छैय। ने जे कहि देलक तऽ सुनि लेलहुँ जे ता छै। तऽ लोक क लोक उपास ठानि लेलक ओ एक चाची छलखिन हे एकटा हमर गाँवम में एकटा चाची छथिन्ह ओ जहाँ किछ खाय मतलब खााय खााय पर में बैसल रहै छलखिन हें थारी में सुनै छलखिन हें जे फल्लां जगह व्रत छैय पूजा छैय। तऽ तखने ओ ओतहिये हाथ धो लै छलखिन हें आ कऽ लै छलखिन हे जो हँ सुनता वला उपास छै। गाँव घोर में तऽ ई सभ चले छैय। ने आ बाहर भीतर रहे छियै त पता चलल नहि पता चलल ओते किया ने गेल
अ नहि नहि कहलथि तऽ गेलहु लेट स आ पूजा आर केँ नाम पर कहलखिन तऽ आब केना नहि जैतउ तऽ अप्पन हा दे हँ गेलहुँ
दूरी होय छै। हर जगह आब कोय कहलखिन हा नहि नहि नहि आ नहि जेबै से केना भैया सभ समाज छैय। तऽ नहि जेबै से हेतै आ जाय तऽ पड़बे ने करतै आइ जेबै अहाँ तहन न ओ अहूँ ओतऽ एतैथ। अहाँ नहि जेबै तऽ अहाँ ओतऽ के औतैथ हम हा हाँ बुझू त ठीक छथिन्ह बच्चियो सब बढ़िया ये आइ छुट्टी छैन्ह हँ बच्चियो सबके ठीक छै बच इ बचिया इसकुल गेलथ हें आ बड़की जे छथि हुनका छुट्टी छैन तऽ अपन ओ प बैसल रहै छथि घरे मे कोनो काज धँ आइ काल्हि के बच्चाक कोन काज करै छैय जे काजो मे हाथ बँटेतय किछु नहि करै छैथ
काब सबटा तऽ हँ पहिले वला जवाना थोड़े ने छै अंगना नीपऽ कऽ छैय घर नीपऽ कऽ छैय आब चौ सब हँ को ठा के घर भऽ गेलैए अहाँके तऽ अपने कोठाक घर मे रहै छियै न
सेहो नहि ने पोछल होय छैय नीपे के तऽ छोड़ू पोछलो नहि होय छैय ओहो ने पोछल पहिले तऽ माटि लऽ के गोबर लऽ के हम सब नीप ने छियै हें घर के चमकेने रहलहुँ हिनका सबके तऽ ओ कपड़ा गीला कऽ के जे पोछथिन्ह ओहो नहि पोछल होय छन्हि घर न पोछल होय छन्हि हाँ आइ कल्हि के बचिया सब के मगजी उलटल रहै छन्हि काज करऽ मे किनको मोन नहि लगय छै किछ किछ किछ कहियौ नै तऽ बस हँ बूढ़ा बूढ़ी दुनू गोटा ठीक छैथ बढ़िया छैथ दवाई खाय छथि पथ पानि पर मे रहै छथि हँ हँ दबाइ खेयलो अ पथ पानि अहि बात छैय मसाला मसाला नहि देलहुँं सब्जी मे कनि पौथ पानि कऽ क खेलहुँ तऽ अपन ठीक रहैत छथिन कनि म मसाला खा लेलथ तऽ गड़बड़ा गेलैथ आओर की सेहे होय छैय कि कनी ठीक रहब ने हाँ आ बूढ़ आइाल्हि के खानो पी हिसाब नहि ने अछि पहिले जकाँ बूढ़ की आब काल्हि त जवान हम अहाँके पोचैया हमरा अहाँके नहि पोचैया तऽ बूढ़ सूर के कहाँ से पचतै
कतऽ सब पर बूढ़े सूढ़ के कनि पैचो जाइ छै बौआ हँ
शरीर छनि ताहि दुआरे हम अहाँके तऽ बुझियौ जे नहि कनि प
हुअ लगै छै
आइ काइल तेल मसाला सब एकटा तऽ मिलावटी ने अबै या घरक कहाँ य पहिले जकाँ घर मे सरसो तेल सब कुछ घर मे रहै छलए पेरा के अनलक आब तऽ रेडीमेड खरीदा के अबै छै की शुद्ध भेटतेगा तब बीमार हाँ की हम अहाँ त आब कल तऽ बच्चा हु करैत रहे छै ढकार मारैत रहे छै हिया बच्चा सब के नै पचे छै हँ ई बाहर जे एलैए सामान सभ इ मे सबके की पचते गे ह मना करियौ तऽ सुनबो नहि करैत छै कियकि बात सुनतै बच्चास सब तखन ने केओ नहि सुनै छै कहल मानबे नहि करैत छै केओ तऽ केना बा सुनतै जे करय गे बच्चे सब छै कहुना सुधरल रहए तहन ने
सुधरतै सुधरतै शागपात कनि खुएबै कनि नख तक
साग पात हँ साग पात तऽ नीक लग छै जेना पटुआ साग भेल बथुआ साग ललका साग ई सब तऽ खाइ य हँ कनी हरी
हम तऽ हम तऽ गेनहारी साग लगेने छी गेनहारी हँ हँ हम गेनहारी सा हँ भुज ह ओकरा की हम तऽ अपन लास्ट में चढ़ा देय छै कि भानस बना लेलै न साग लग में हम नै बैसे छी छियै हऽ अपना चूल्हा पर चरहलों